नमस्कार मित्र
नमस्कार
ताहि तऽ जठम साहेब गप छोड़ने रही ओहि स फेर शुरू करैत अछि काल्हि हम वर्ल्ड कप ऐतिहासिक बात करैत रही मुद्दा एखन हमरा लागैत अछि जे यादगार मैच संभव चर्चा करब त और मजेदार
बिल्कुल बिल्कुल वर्ल्ड कपक इतिहास एहन एहन मैचसँ भरल अछि जे लोक वर्षो बादो अ दसी मिनट धरि कोनो दर्शक कहि नहि सकैत छली जे आखिर मैच के जीतले के जीतबाक
हँ फुटबॉल एहे तऽ असली खुबी छै क्रिकेटमे तऽ केतबो बेर अन्तिम ओवर धरि परिणाम टिकल रहैत अछि मुदा फुटबॉल मे अंतिम सेकेंड धरि एकटा गोल पूरा कहानी बदल सकैत अछि
हँ सही कहलहुँ एकटा टीम पूरा मैच दबाब बना सकैत अछि मुदा दोसर टीम एकटा शानदार काउन्टर अटैक करी गोल कइ जीत ले सकैत अछि एहने कारण से फुटबॉल रोमांचक कहेल जायत
हमरा तऽ एक्स्ट्रा टाइम म पेनाल्टी सुटआउट बहुत रोमांचक करैत अछि ओ समय खेलाड़ी सब पर मानसिक दबाव बहुत बेसी रहैत अछि
हँ हँ बिलकुल पेनाल्टी मारब सुनैमे आसान लगैत अछि मुदा जखन पूरा दुनियाक नजरी अहाँ पर हो स्टेडियम मे हजारो लोग चिचिया रहत आ करोड़ो दर्शक टीवी पर देखत होती तखन धैर्य बनाके रखब बहुत कठिन
सही बहुत पैघ पैघ स्टार खिलाड़ी सेहो पेनाल्टी चुकल गेल छाह छी ताहि स बुझाइत अछि जे खेलम मानसिक मजबूत तब जरूरी अछि
बिल्कुल बिल्कुल हमरा गोलकीपर सभक बहुत सम्मान होइत अछि पेनाल्टी रुकब भाग्य बात नहि बल्कि तैयारी अनुभव आ सही अनुमान पर निर्भर करैत छथि
अच्छा तोर अनुसार फुटबॉल मे सबस महत्वपूर्ण कौशल कौन
करा अनुसार पहिल कौशल अधिक बॉल कन्ट्रोल जे खेलाड़ीके पहिन टच बढ़िआँ होए ओ कठिन परिस्थिति मे सेहो निकलि सकैत अछि
हँ आ डिलीवरी सहि महत्वपूर्ण छै जखन एकटा खिलाड़ी दू ती करण रक्षक के चकमा देैत आगे बढ़ैत अछि तऽ दर्शक सब बजाब लगैत छ छी
पासिंग सेहो कम जरूरी नहि बहुत लोग गोल करनी कारण संसा करै छथि मुदा गोल बनाबैमे पास दहिन खेलाड़ीके योगदान सेहो बहुत पेघ रहैत
सही टीम वर्क बिना फुटबॉल अधरा छै ज सब खेलाड़ी अपन अपन हिसाबसँ खेल तऽ टीम सफल नहि भई सकै
फुटबॉलो में कप्तानक भूमिका सेहो महत्वपूर्ण रहैत अछि कप्तान खी टाॅसक नहि करैत छथि बल्कि कठिन समयमे पूरा टीमक मनोबल बढ़ाबैत छथि
टा हँ जखन टीम एक गोलसँ पाछु भऽ जाइत अछि तखन कप्ताने सबस पहिने साथी खिलाड़ी सभके उत्साहित करैत छथिन छथि
अच्छा दर्शक सभक समर्थन पर तोहर की विचार छनि
हमर तऽ लागैत अछि जे समर्थक फुटबॉल जान छथि जखन पूरा स्टेडियम अपन टीमक गीत गाबि अछैत झण्डा लहराव छी आ लगातार उत्साह बढ़बैत आ छी तखन वातावरण उद्धहुत भाई जाता छी
सही सही बहुत देशमे तऽ लोक महिना पहिने टिकट खरीदै लेत छथिन कोनो कोनो समर्थक हजारो किलोमीटर यात्रा क अपना अपन टीम मैच देखबाक लेल जाइत छथि
ई विशेष मे खेलक प्रति गेम देखबे तऽ छी
बिलकुल बिलकुल हमरा तँ अलग अलग देशक समर्थक सभक पोशाक रङ्ग बिरङ्ग झण्डा आ सांस्कृतिक प्रदर्शन सेहो बहुत नीक लागैत अछि
हँ वर्ल्ड कप खाली खेले नहि बल्कि संस्कृति सभक मिलनो सहौ छै न
तोरा कोनो प्रकारक गोल बेसी पसन्द अछि
हमरा दूर सँ मारल शक्तिशाली शॉट बहुत पसन्द अछि जखन गेंद सिधा गोल पोस्ट कान मे जाइतअछि तऽ देखबाक अलग मजा होइत अछि
बिलकुल बिलकुल हमरा तऽ टीमवर्क सँ बनल गोल बेसी नीक लागैत अछि पाँच सातटा लगातार पास फेर अन्तिम शानदार फीनिश ओ दृश्य सुन्दर बहुत सुन्दर लागैत अछि
प्री की गेल सँ अद्भुत होइत अछि गेंद जखन दीवार पार करिके करैत गोलक गोल मे जाइत अछि तँ गोलकीपर देखते रहै जाइत छथि
बिलकुल बिलकुल सही कॉर्नर से भेल हैडर गोल सेहो रोमांचक होइत छथि
अच्छा भारत मे फुटबॉल लोकप्रियता पर की कहब
भारत मे क्रिकेट जरूर सबसँ लोकप्रिय खेल छै मुदा फुटबॉलक प्रशंसा सेहो दिन प्रतिदिन बढ़ि रहल छनि अ खास कऽ युवा वर्ग वर्ल्ड कपक समय राति राति जागि मैच देखेैत अछि
हमर शहर मे सेहो वर्ल्ड कप समय बहुत उत्साह रहैत अछि केतबो लोक अपन मनपसन्द देशक झंडा लगभग छथि
बिलकुल बिलकुल हमरा गाँव मे बच्चा सभ ब्राजील अर्जेंटीना फ्रान्स जर्मनी स्पेन आ ओर पुर्तगालक जर्सी पहिले खेलैत छथिन
सोशल मीडियाक कारण सेहो फुटबॉल बहुत लोकप्रिय भेल अछि अब लोग आसानी सँ हाइलाइट विश्लेषण आ खिलाड़ी सबक संसारक देखैत छ छाती
सही छै पहिने जानकारी सीमित रहैत छल मुदा आब मोबाइल पर मिनट भरि मे सब समाचार आ भेट जाइत अछि
हँ फुटबॉल देखला सँ केतेको बच्चा खेलबाक प्रेरणा सेहो लैत अछि
हँ विद्यालय आ कॉलेज स्तर पर फुटबॉल प्रतियोगिता बढ़ल अछि ई बहुत सकारात्मक बात छै
हमरा लागत अछि जे भारत मे ज आधारभूत सुविधा आर मजबूत होय तऽ भविष्य मे बहुत नीक खिलाड़ी निकलि सकैत छथिन
बिलकुल बिलकुल प्रतिभा के कमी नहि छै अवसर आ प्रशिक्षणक आवश्यकता अछि
आ अच्छा वर्ल्ड कपक आयोजन करने देशक लेल सेहो ई बहुत पैघ अवसर होइत अछि
सहि सहि लाखो पर्यटक आ छथिति होटल परिवहन पर्यटन व्यापार सब क्षेत्र मे गतिविधि बढ़ैत अछि
स्टेडियम सब सेहो आधुनिक तकनीक सँ तैयार कयल जाइत अछि सुरक्षा प्रकाश व्यवस्था दर्शक सुविधा सब पर विशेष ध्यान देल जाइत अछि
बिलकुल बिलकुल ई तऽ बहुत सही बात कलहुँ मित्र आओ कतेको स्टेडियम तऽ वास्तुकालक अद्भुत उदाहरण होइत अछि
मीडिया कवरेज सेहो बहुत पैघ स्तर पर होवेत अछि दुनिया भरैक पत्रकार एहि आयोजन मे पहुँचत अछि
बिलकुल बिलकुल अ यहि कारण य आयोजन करनिहार देशक पचा से विश्व स्तर पर पढ़ैत अछि
हमरा लागैत अछि जे वर्ल्ड कप लोक के जोड़बाक माध्यम सेहोय छै अलग भाषा अलग संस्कृति अलग देश मुद्दा खेलक माध्यम सँ सब एक खुशी मानैत छति
बिलकुल ई त बिलकुल सही खेल ह वर्ल्ड कप लोगो के जुड़बाक मध्यम सेहो छै खेलक असली उद्देश्य सेहो ई छै मित्रता सम्मान आ एकटा बढ़ेबा
बहुत सुन्दर चर्चा भाय मित्र अगली भल हम प्रसिद्ध खिलाड़ी सब यादगार फाइनल विशेषक वर्ल्ड कप अपन अपन भविष्यवाणी पर विस्तारसँ गप करब
बिलकुल बिलकुल अवश्य छै चर्चा सेर लगेला बाद में फेर बैठब नमस्कार
हँ नमस्कार नमस्कार।